हेलो हेलो
हेलौ हँ की हाल चाल हँ ठीक छै अपन कहिऔ ठीक छी की करै छी हऽ हम संजय मिश्रा बैज रहल छियै हँ हँ देखलौं नाम
मधुबनी स
अच्छा अहुँ मधुबनी स छी हमहुँ अच्छा मधुबनी कह कहाँ स हम छी मधुबनी परिहारपुर अच्छा अच्छा हम बस अहाँ कऽ बेनीपट्टी में पड़ै छियै अच्छा अरेर केँ पास परजुआइर परजुआइर क छियै अच्छा
तोमहर केहन पाइन ताइन भऽ रहल कि नै हँ मधुबनी घ ओना हम फरीदाबाद रहै छियै अरे हमहुँ फरीदाबाद रहै छियै अच्छ और कहियौ फरीदाबाद म बल्लभगढ़ हम छी अइ पर एतेक इन्फोर्मेशन नै देल जै छै नै दियौ और कहियो की हाल चाल छै
हँ तऽ इमहर अहाँ सब तऽ एहिठाम फरीदाबाद में रहै छी न
और कहियो और बताउ तखन की केना सब होइ छै चलै सब ठीक छै वाइस अ हाउस वाइफ छियै या जॉब कर छिय जॉब करै छलियै एखन हाउसवाइफ छियै कि बौआ हमर छोट छै तैय दुआरे हम तऽ जॉवअकाउंट्स केँ अच्छा
फिस म हबै हँ हँ ऑफिस में छियै अच्छा तऽ ई अच्छा इहो वला करै छियै बड़ियाँ छै सब मिल केँ मैथिली केँ आगू बढ़ा रहल छियै हँ हमहुँ मैथिलीके जे छै डाटा अपन जे पीयोर भाषा छै हु सब सब बिसरल जा रहल छलै ए तैय दुआरे अपन बड़ियाँ केलकैए जे हो बड नीक बात छै
एहिके साथ कमा कमाइयो केँ छै अपन पैसो केँ इनकमो केँ भऽ जाइ छै अपन जे पॉकेट खर्चा
से तऽ छै ओ तऽ चलू अलग बात छै लेकिन इहो बात छै जे ऐ पर उठलैए लोक सब अपन भाषा केँ आगू बढ़ब लै तभी चीज बड नीक बात भेलैए
हु तहन सरकारोे नॉलेज में जेतै ई बात मैथिली बाजै वला एते छैथ
आ ओना लोक बुझत की जे बिहारी छै तऽ भोजपुरी बाजेत हैत नै कहत बाहर सब में हँ कहते सब के एहन छउ भाषा अपन बासा एते मिठ छै
उहूँ
एइसँ नीको भाषा किछु होइ छाय जनगणना भऽ रहल छै ओइमे कते आदमी हिन्दी द दै छथिन हँ ठीके हूँ
से नै करबाक चाही अपन भाषा भइ मर्त भाषा मैथिलीए अई मैथिली ये दियौ
आओर सब कहियौ
मधुबनि के बहुत आदमी छथि एइमे जुड़ल आर
अच्छा जादा मधबनी वला सं बात भेला बढ़ियाँ अइ
हूँ आओर हसबैंड की करै छथि
करै छथ हमर हसबैंड कर्पोरेट सेक्टर मे छैथ अच्छा अच्छा अहिना फरीदाबादमे हँ हँ फरीदाबाद मे सॉरी गुड़गांव मे
गुड़गाँंवमे
हू नजदीक छै गुर गाँव फरीदाबाद अपन आओर कहियौ
हूँ
इनसं गाँव
गाँव जाइ छिअइ हँ जेबै दुर्गा पूजा मे अच्छा परिहारपुर कत भेलै राजनगरमे अच्छा राजनगर ओ
हूँ मधुबनी सं जे रास्ता गेलैया अमादा वाला
वला
हूँ
राजनगर तऽ गेल छिअइ लेकिन उम्हर हम नै मधबनीएमे पढ़ने छियै राज कैम्पस सब छै ने
हूँ
काली मन्दिर सब ओ सब घूम बला छै
हूँ
हूँ आब त भीड़ लागल रहय छै रील बनब वलाके हँ आ मेन छै जे अपन धरोहर अखन तक छै मिथिला के त ओ नीक बात छै
लेकिन ओ खंडहर भेल जाइ छै केओ किछ करै नै छै नाय
सब ओ आइ काल्हि त अपन दुनियामे मगन छै ने त ओकरा के पुछतै लेकिन जहिया फेर अहिना महत त्व बढ़तै तहिया अपसोस हेतै जे बेकार नै केलौं से छै सरकारोकेँ कनि देखबाक चाही ने हँ यै पर्यटन अस्त तल भय छै आ रस्ता सब ठीक रहबाक चाही तऽ आदमी एतै घूम ओना देखियौ मिथिला हाट एखन बना देलकैया ओना ओतऽ कोनो धरोहर छलैया किछ नै अपने से बनेलकैया आओर आदमी भीर लागल रहै छै
आ अत त सब दिना के राजा दरजार वला छै
हँ हँ एकरे न मेन चमकैबितै
हुँ
से नै करै है
हुं
आओर कहियौ ठीक लंच भ गेल खाना ताना भ गेल हँ लंच एखने भेलैया त फ्रिए छलैया अच्छा, तहन
हमरा सबके त उएह छै रवि दिन एकटा छुट्टी भेटल ओहिमे दस टा काज
काजयै रविक त आओर लागत जे फ्री नै छी से भ जाइ छै आव कएटा काज योरिया क रखने रहै छथिन ने मैडम
तऽ ओहि सबमे टाइम पास भऽ जाइ छै
से त होइते छै आब की करबै इएह छै जीवन
हुं
हुं ऊं अहाँके बच्चा सब अभी छोटे छथि नाय एके गो अई बेटी टा अई अच्छा अच्छा हमरा त दुगो बेटी अई एगो बेटा ऐछ दुनो बैठी बड़की चौदह सालके जेठ छै अच्छा अच्छा तहन तऽ बच्चा पैघ यै आओर त मतब गाम ताम जाय छियै कि नै हँ गांव सब जायत रहै छियै अच्छा कोनो काज भेल तै मे त केनौ हँ कोनो ने कोनो होइते रहै छै हँ अकसर हँ हँ त एक दु बेर चक्कर लैग जाइ छै हँ बालो बच्चा के घुमेबै बढ़िआँ बात छै ने
हूँ हूँ बाल बच्चा सबके मेन प्रॉब्लम भऽ जाइ छै बाहर रहि गेलै ने लैंग्वेज के प्रॉब्लम हिन्दी मैथिली बुझते नै छै बाजहे नै
बाजहे नै चाहै छै तऽ सिखबै किया नै मतलब हमर बेटी तऽ आब मतलब बाजऽ लागलए त जेना ओकर दाइ छै ने तऽ कहबै जे दाइके तू अहाँ मैथिलीएमे बाजू तऽ तै सँ सीखय लगलै या
हँ तऽ घरमे हमसब मैथिली मैथिली मे बजै छियै लेकिन ओ सब नै ओहि दुआरे एक दू महीना घरो पर रखलिय बुझै छियै लेकिन बाजै नै चाहै छीयै हूँ
कोनो बात नै भ जएत
हूँ
और सब कह और सब ठिक छै तैय मे तऽ बहुत
आठ मिनट बात भेल बारह मिनट केँ बाद कैट जाइ छै हमरो पांच छऽ टा भेलै है एखन कम्प्लीट तीस टा केँ बुझै य स टास्क रहतै हेलो
हेलो ओत अपन घर दुआर य
अपन छै ठिके यऽ किराया स बड़ियाँ हँ किराय स की बचु मैय तो जेबै करते न मेरठ में रहत रहैये कपनी तरफ से भेटल रहै अच्छ ओत प्लॉट लेने रहियै तऽ भेरो ए तऽ लिए छ महिना स ऐत छियै अच्छ तऽ बढ़ियाँ यऽ बना तना किराय पर लगा देलिअइया किछ अपने रहय छियै
अहाँ ओत चौरचन केओ करैया कि नै
चौड़चन केओ करैए कि नै अहाँ एतऽ हँ चौड़चन होइ छै हमरा होइ यऽ घर में दादी माँ सब करै छै अच्छा अच्छा अहाँकेँ दाइयो छैथ
चौरचन सब पाबैन छैठ चौरचन
हँ बड़ियाँ लगै छै घर में ई सब पूजा होइ छै तऽ
चौरचन पाबैन लगभग आदमी केँ होइ छै अपना सब केँ तरफ
चौरचन छैठ
जिनका नै धारै छैन ओ कोनो अथी भऽ गेल सैह सब नै करै छथिन बाद बांकी लगभग आदमी
और कहियो कूनो बेर तऽ अहुठाम आइब जाइ छथिन चौरचन अहुठाम भऽ जाइ छै हु हु सब आदमी दाइ माँ सभ आइब गेलै तऽ अपन बढ़िआँ लागै छै
हलो
हेलो आ जखन अपना घर में नै हैत ई सभ तऽ फेर आदमी मिसो कर लगैत छै
अपन कल्चर केँ राख कऽ लेल जिन्दा रहके लेल करहे परतै घर में से तऽ छैहे बाल बच्चा सब त फेरो वैहे स सीखतै किए
हुँ ठीक छै तऽ
ठीक छै तऽ आय ठीक हँ चलू आब हँ जखन अहाँकेँ टास्क हैत तऽ कऽ लेब हँ हँ ठीक हम साँझमे करै छी अहाँकेँ
ठीक छै जाउ
जाउ बाय